हेलो हँ बाजू
हं की हाल छै हँ हमर तऽ बढ़िआं अछि अहाँ अपन बताउ
अपनो ठीके छै
अहाँ कतयसँ बाजि रहल छियै
हम हमर घर तऽ अछि मधुबनी
अच्छा
ह
मधुबनीमे कतऽ
मधुबनी जिला अछि बेनीपट्टीके साइडमे घर अछि हमर
अच्छा अच्छा
हँ रहै मुदा रहै छी बाहर एखन
अच्छा अच्छा अच्छा
ह एखन अहाँ कतऽ रहैत रह छी
हम कटि कटिहारसँ बाजि रहल छी हम ह
चलू नीक छै ए तरहसँ गपशप कऽ कऽ अपना दुनू गोटेके प्रोजेक्टो कम्प्लीट भऽ जायत
हँ अहाँके कएटा बचल अछि
हमरा ई एकेटा छै आब लास्ट
अच्छा
ह अहाँ कहिया के काज शुरू केलियै
हम तऽ काल्हिेसँ शायद शुरू केलहुँ हँ ई फोने फ्रेंड हम काल्सँ शुरू केलहुँ हँ
अच्छा अच्छा
अ एक दू दिन पहिने पहिल प्रो प्रोफाइल टास्क जे भेटल छलै से एक दू दिन पहिने केने छलहुँ
अच्छा ठीके छै तहन
तऽ अहाँके अहाँ के एमे कटा भेटल छले टासक फोन ए फ्रेंड मे
हमरा हमरा आज आजुक छलऽ भेटल पाँच टा
अच्छा
हँ हँ पाँचटा छलऽ भेटल आज
आ कुल पाँच टा छलए की प्रत्येक दिन अलग भेट रहल अछि
नहि आइ तऽ हम शुरू केलहुॅं हें पाँच पाच टा केँ बढ़ल जाइ छै रोज
अच्छा
हँ सब दिन पाँच पाँच टा क बढ़ल जायइत
हू
हुँ एक बेर दू बेर दू बेर बारह मिनट के गप्प कऽ लेब वही किछु किछु अऽ मिथिलांचल के प्रसिद्ध पर किछ किछ गप शप कऽ लेब अहाँ के क्षेत्र मे कि रहेछै केना छै उधर के यानि कि मौसम फेर रहि गेलै मंन्दिर स्थान ई सब रहि गेलै एहि सब पर गप शप कऽ लेब न तऽ भऽ जेतै प्रोजेक्ट पूरा
हाँ ठीक छै धन्यवाद सुझाव देलहुँ हम करब हमहुँ करब अहाँ कऽ
हँ हँ चलू ठीके छै तहन कहियौ किछ अपना सबके भोजन पानिमे जहन जे पाहुनसभ जे आबैत छै तऽ हुनका केनाकऽ स्वागत कयल जाइत छै
आ मिथिला अपनासभमे तऽ मिथिलाके संस्कृति तऽ भव्य अछि तहि मे कोनो सन तहि मे कोनो सन्देह नहि
नहि छै हाँ हाँ
कार खान पान आवेश ई सब तऽ अद्भुत छै अद्भुत छै भले ही आ आ आर्थिक रूप सँ ओ सक्षम नहि रहेत लेकिन भाव आत्मीयता एतेक छै ओतोका लोक मऽ जे ई कतउ नहि भेटत
नै भेटतै
कतौ नैइ भेटत
आ कहूँ बाजि मैथिली कही भी बाजि लियौ अपन सभ के माथा भाषा तऽ ओ पहचान मे भी आबि जाइ छै की ई मैथिल छथिन बिहार सँ छथिन नइ
हँ एकदम
हुँ
हमर तऽ घर मे मतलब बहुत गोटे छैथ न जे आइ काल्हि हिन्दी बाज बजय लगै छथि घर मऽ बच्चा सब से या किछ भी नहि हम शुरुए सँ हम शुरुए सँ नहि एकदम खूब बरजैए बढ़िआँ सँ
हँ हँ
हँ
हाँ हमहुँ सब तऽ घर मऽ मे अपना बौआ सभ सँ तऽ मैथिलीए मे बात केलहुँ बाकी बाहर मे छी तऽ ई जगह पर जे जे जेय क्षेत्र मे छी जेना के गप करैया हुनकाँ ओना कऽ गप केलहुँ
हँ हँ
हँ
जरूरी छै ने समृद्ध करबाक लेल ई जरूरी छै अपने नहि करबै तऽ के करतै
हुँ तहन मैथिली मे किछ गीत उत गाबै छी तऽ सुना दिअ
आही सुनाउ
हमही सुनाउ
हँ पहिने शुरुआत करू अहाँ
कोनो बात नहि हम सुना दै छी चलू ठीक छै ठीक छै सुना दै छी हमही सुना दै छी
हँ
जगदम्ब अहीँ अविलम्ब हमर हे माय अहाँ विनुआास केकर जगदम्ब अही अविलम्ब हमर हे माय‌आहा बिनु आस क कर जगदम्ब अही अविलंम्ब हमर सुनलो केहन लागल
वाह बड़ नीक गला अछि
ह
आ सुर सेहो बट बहुत नीक अछि बहुत नीक अछि बाह
से ह
ह
हम त से ओ म्यूजिक क्लास से करै छलहुँ हें
एकरे आग आगू के लाइन छै फे ने ज म आइ यहा दुख नही सुनबे हम जाइ कहु ककरा
हँ दुख ने सुनबै त जाय कहू ककरा कहबै त ज जाय कहू ककरा कहबै अ छी पुत्री अही क बनल टूगर हेमाय अहाँ बनु आ आस क कर जगदम्ब अहीं अवलम्ब हम
वाह बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर अच्छा बहुत सुन्दर अच्छा अहाँके गामे के बगल में छथिन ने ओ उचैठ
हँ हँ हमरा गामेके बगलमे छथिन उच्चैठ भगवती
ह बहुत प्रसिद्ध छथि माता ओतुका हू
हू तब अहूँ किछु सुना दू हमरो मन गदगद भ जैत
जान रााती हल सेते नीक गला नहि अछि
यौ कोनो बात नहि छै सभ सुनलापर सभ नीक लागैत छै
जय जय भैरवि असूुर भयाऊणि जय जय भैरवि असूुर भयाऊणि पशुपतिभामिनी माय आ सहज सुमति वर दिया हे गोसउऊणि अनुगत गति तूअ पा
पाया
जय जय भै रवि अ सूर भया नी वासरै सन सवा शन शोभित भासर रैन सवासन शो
भित चरण चन्द्रमाणि चू उड़ा कत कत की छै तकर बाद त कत कत देैत्य मारी मुख उख मेलली कतेक उगली कएल
आ जय जय भैरवि असुर भयाउ नि पशुपति भामिनि मा जय भैरवि असुर भया
वाह वाह बहुत नि बहुत सुुर बहुत नीक अछि बहुत सुन्दर अद्भुत की कहू अति सुंन्दर एते नीक अछि जे शब्दे नहि छै कहऽ लेल जे हँ नीक छै ब बहुत छै
उएह छै मिथिला के बेटी किछु किछु ने किछु तऽ जरूर तऽ आर अहाँ के की ह शौक अछि हॉबी की अछि अहाँके
हॉबी हम तऽ हॉबी छल जे म्यूजिक गाबू मुदा एखन तऽ छोट छोट बच्चा अछि तऽ एखन बच्चेमे परेशान रहै छी की करू
हँ
ह बहुत छोट छोट बच्चा अछि एखन एखन बहुत समेय छै हँ हँ पहिले बौआ सबके आब देखलियै तहन किछु आगा
ह अहाँके श्रीमान जी छथि ओतऽ पोस्टिंग छनि
हँ हँ
अच्छा आओर एखन उम्हरका मौसम तऽ बड नीक हैत
एखन इधर के मौसम एनी के मौसम तऽ एहन छै जे कहिए नहि सकै छी खाने पूनी पड़ै छै तऽ खने धूप निकलै छै सब रंग के मौसम छै हँ हँ
इमहर तऽ बिहारमे तऽ बड्ड बिहार मे तऽ बड्ड गर्मी पड़ि रहल अछि एखन
ह गर्मी छै एनहिओ गर्मी छै मुदा अपन अपन समय पर बारिश एनी पानि आओर रौदा नहि छोड़ै छै
हू
हँ से बात सब छै तहन अपना सभके मिथिलाञ्चलमे किछु पेनावा ओढ़ावा कै तरीका के रहै छै किछ ऊपर विस्तार क दियौ
अपन सभके मिथिलाञ्चलके तऽ पारम्परिक वेशभूषा स्त्री लोकनिक के छनि साड़ी पुरूख पुरुषक छैन धोती मुदा आब
पाग
हँ मुदा आब तऽ सब जगह पाश्चात्य संस्कृति चलि गेल छै
चलि गेल छै फैशन दुनिया छै चलि आयल जींस टॉप
हँ गामो घरमे पाश्चात्य सभ्यता के कपड़ा सभ सभगोटाे पहिरय लागल छथि
हँ हँ
कोनो बात नहि सुविधा होइ
कोनो बात नहि आब ओ पहिर रहल छथिन तऽ हुनका की कहबै मना कऽ देबै
नहि नहि जिनका जैमे सुविधा होनि ओ पहिरत हँ हँ आब समय बदलि रहल छै तऽ अहाँ चाहबै जे हरदम महिला साड़िएमे रहए सेहो सम्भव नहि छै आ पुुरुष धोतीये पाग पहिरने रहत सेहो सम्भव नहि छै तखन बदलैत समयके अनुसार सभ सही छै तऽ हँ लेकिन लेकिन अवसर पर आ अवसर पर मनुक्ख के
तऽ
अपन संस्कृति नहि बिसरबाक चाही अवसर पर पाबनि तिहार पर महिला लोकनिसँ विशेष आग्रह जे मिथिलाके परिधान धारण करथि निश्चित रूप से हँ साड़ी सीधा सीधा नुआ कऽ के पहि